नमस् जी नमस्कार कहै छियै ने अहाँके खाना उना खा लै छियै हँ हम तऽ खाना उना खा लेने छियै की की खयले छी अहाँ के इहाँ तऽ खयले छियै दाल भात रोइ के सब्जी चटनी रोटी
हूं
पियाज इहे सभ खयले छियै अहाँके कहै छियै न की की खैले छियै इहो के खैले छीयै दाल भात लोही के सब सब्जी रोटी चटनी मुर्गा मीट इहे सब खयले छियै अहाँ के तऽ बड़ा नीक नीक चीज खैले छियै हँ हम यहाँ तऽ नीक नीक चीज खैबे करै छी काहेकि ई खराब खाना हमरा अच्छे नहि लागै छी आओर नीक लागैत छै खाना चिकन मटन बिरियानी इ हे सब नीक लागै छै
वाह
अहाँके तऽ बड़ा टेस्टी खाना खाइ छियै अहाँके ले जी साइड इस्ट आओर कहै छै ने अहाँके खाना उना बनाबै आवय छियै हँ इहाँके तऽ खाना उना बना लेबै छियै अहाँके बना लेबै छियै हँ हमहुँ बना लेबै छियै एहिसँ की की बना लेबै छी अहाँके आँय बना लेवे छी चिकेन बना लेवे छी मटन बना लेवे छी खसी के मीट बना लेबे छी मू मुर्गा के मीट बना लेवे छीयैऔरो अंडा चावल बना लेवे छीयै अंडा कड़ी बना लेवे छी खस्सी के मीट बना लै छियै मुर्गा के बना लेवे छियै ओरो बकरे के मीट बना लेबै छियै अहाँके कहै छै ने की की बनाबै छियै इहो बनाबे छीयै दाल बना लै छी भात बना लै छीयै लोई बना लै छी चटनी बना लेबै छीयै
करैला बना लेबे छ इहे सब बना लेबे अहाँके अहाँके हँ नहि कहै छी
इहे सभ हम भी बना लेबै छियै आहां नीक नीक बना लेबै छीयै खना हँ इे बनाय ल चाहे कि नहि हुं हुं
ओर कहै छै ने अहाँके खाजा जे खाइ छै कि नहि
खाजा खाइ छी एं हँ खाइ छियै खाजा मे खाय छियै तार के खाजा ईस लेकिन न खयले छीयै एक साल के काटै छै त खइ छै अहाँके काटै छै यए नैय नैय इहो नैह कटे आबै छीयै ओहिसँ नहि खा पाबै छी के ओ चढ़े छै ने पासी उसी चढ़े छै तऽ ओ लोक के कहे छीयै से काट छै सभ लोक काटै छै
आ बोलै छियै ने
अहां के काटे छियै ना हम भी नहि काटै छियै हम तऽ खयबे नहि कर खा मने मिल जाय छै कभी कभी तऽ खा लेबे छी बड़ा नीक लागे छै इ से खाय अहाँके नीक लागै छियै ह इहे तऽ बारा नीक लागै छियै स्वादिष्ट लागै छियै हँ ई तऽ बात अहाँके सही कहले छी बड़ी टेस्टी लागय छैल
कि नहि एक बार खाय छै
संगीत चटी बाजै छै हं ई तऽ बात अहाँके सही कहै छियै ओरो खस्सी के मीट खाइ छी मुर्गा के मीट खाइ छी आर कभी छ ने भ तहाँके सुमे भै छै हँ आमके तऽ बगीचा छियै कि आमके बगीचा छियै हँ हमरो छियै ऐसे की की बना लेबै की की आम छियै अहाँके बगीचामे कोन कोन किसम किसम के छियै डालमा मालदीय किसिमभोग जरदार ईहे शाम छै ह अहाँके तऽ बड़ा नीके नीके हम लऽ छिय हनी एनी कमे लगैल छीयै वाह अभी खियाबै छियै ने हममे जरूर आबै छियै ने अहाँके हमब हम खेबै अहाँके ह आ कहइ छै ने खेलन खेल छीयै हम तऽ खेलैत छियै ऐस कथी बजे खेलैत छियै अहाँके हॉकी बैडमिंटन कैरम बोर्ड वाउलीबॉल लिडू चका इएहसभ खेलय पसन्द करै छी हम आर कहै छी ने अहाँके हम भी पसन्द करै छी हॉकी कैरम बोर्ड वॉलीबॉल लीडू झखां बहुत बड़ी नीक लागै छै लए क अच्छा लागै छै
हँ इो पर कहे छै ने बड़ा नीक लागे छै ई सब खेलल औरो लूडो
आ हॉकी बैडमिंटन केरम बोर्ड वाउंलीबौल आब कहइ छै ने आब कथि कहै छै धोला पाती ई सब बड़ा नीक लागे छै आहिस तहिस जेना कहै छै
कमे छियै
अहां के खेलै छीयै हँ हँ ठीके छै बड़ा नीक लागै छै खेलयमे ह बड़ी बताबै छै लोक दोसर दोसर लै के सकै छै ने बड़ी बता आबै छै
बड़ा अच्छा लागै छै
हमरा पदामे इतना पदाबै छिय दौड़ा दौड़ाक पदाबै छिय पादो तखनी पादे छिय हइमे अहाँ कभी खेलय छीय कि नहि करथ दूलापाती
आगू पिला त
खेले के मने ई चिपो गञान खेले छी अहाँके नहि खेलनेै छै ई कभी खेलैत छै ने बड़ा अच्छा खेल छियै खूब पदाबै छै ओहिमे तऽ हम लैका सके दौड़ा दौड़ा के पदाबै छियै अहाँके मने हम एतना कहै छियै से नहि खेले छियै
की भेल
खेलनेे छी उतना नहि खेलै छी हाँ ई त अहाँके बात तऽ सही कहै छै खेले छी मने ओत न खेले छै अहाँके सबसे अथी मने अच्छा कोन लागै छै ई खेल हमरा तऽ लागे छै हॉकी इहे लागे छै आ मने उहे पीछे को नहि कहै छै गेन्दा रहै छै ओ वा बड़ा नीक लागै छै हमरा अहाँके सबसे नीक कोन खेल लागैत छै ओहिसे खेल मे तऽ लागै छी फ्री फायर मने ईसब खेल ओसभ अथीवला छियै लेकिन असलीवला खेल ह लागै छियै गोभी पिलन् ते लागै छै पै जीते इहे सब लागै छै बाह तऽ बा नीक खेल खेलैत छियै ह्म हम नीक खेल खेलबे करै छी
आर कहइ छै ने खेल मेला रहइ छै ह्म तऽ खाना बना आ जाै छी अहाँ क अबै छीयै हुँ इ के आ जाइ छियै कैसे बनाल कैसे मने बतले तऽ छियै खाना बनाबे आबैछयै अहाँके ई नहि बतले छी कथि कथि के आम उम के पेड़ पौधा कोन को पेड़ पौधा अहाँ के लगले छी त लगे छियै आम के लगे छियै इमली के लगे छियै लीची लगैले छी कटहल के लगेेले छीे अमरूद के लगेेले छीयै निम्बू के लगैले छी के लगले छियै सहजन के लगले छियै कटहल के लगले छियै अहें कहे छीयै ने कोन कोन लगैले छीयै छै एथी आम लीची निम्बू अनारस सहजन छै
कटहलके
बड़ा होके तऽ नीक नीक लगैले छियै हाँ हमनी लगेबे करै छी बड़ा नीक नीक लगाबै छियै यहाँ से अच्छा इ लगाबै छै गागल निम्बू सब छी यै यहाँ पर वाह आहाॅंके तऽ बड़ा नीक नीक लगाबै छियै हुं बड़ी नीक नीक लगइ छै अहाँके माता पिता फुफा फुआ दादी दादा सब नीक छै बोलै छै
हेलो हेलो हँ सुनाई छै ने बोलै छै ने अहाँके माता पिता दादा दादी नाना ई सब नीक छै हाँ सब नीक छै इहे कहै छै ने दादा दादी फुआ फूफा नाना नानी सब नीक
हाँ यहुंके सभ नीक छै बस नीक रहैके चाही छीयै नीक रहतै तऽ सब
पिजनी हइ
से त कतनी टा बेटा ने खने निक रहे छै आर कहइ छै सुनै मे अबै छै कि ई दुसरा के बारेमे लेट चुका देबै छी सही बात ठीक अहाँके लोलैल सही बात छी हँ हँ सही बात नहि छै लेर चुआ दै छै ओकर चलते त सभ ओकर ओकर माता पिता सब अ अथी परसारमे रहै छै लागे छै ने ओकरा लै चहि में कुछो न मिलल छै ने ओहहि से ले
चुआ देबै छियै
हँ ई तऽ अहाँके बात तऽ सही रहै छै छै ने लैरकाइयेमे कुछो न मिले छै खाय वला ने ओहि से लेर चुबा देबे छियै केतना लेराह छियै बड़ी लेरार छियै कोनोमारके भाग जाइ छियै घर मे ओकरा जाइ छियै क्या कही ओकरा बारेमे इतना लड़का सब कभी क बड़ी मार मारै छियै मने ओ बच
बचपनमे रहैत छै ने
ब म कतना मारै छै ओ कहैया दे देब बड़ी लुलार छिय क्या कहिय आर कहै छै ने अह के केह कानहा मास्टर के बारेमे अरे उ कान्हा सरजी बड़ा हरामी छै बी मार मारे छै एतना मार मारे छै दे पक ने गोदराा छाड़ देइ छी
लेकिन
बचपनमे नीक पढ़ाबै छियै हँ बस नीक त पढ़यके चाहै छी नहि हँ हँ एक तारह के बात तऽ सही कहै छी बचपनमे बस नीक पढ़ाबे छिय बहुत अच्छा बात छिय कि न हँ बड़े नीक पढाबे छै लेकिन बेजती जादा करै छियै मजाक उड़ाबैत अबैजे छै अरे मासटर कोनो उड़ाबै छै जइ ने दै छै अ तऽ गुरू ने छै ह ई तऽ बात अहाँके सही कहै छी गुरु छियै लेकिन क्या करीअ इ इतना बेजति तऽ कोनो लइका सहनपाबइ छै ह ई तऽ अहके तऽ बात सही कहै छै कोनो को तऽ ओ ज कहै छियै ह ई तऽके बात सही कहै छै आर कहइस ने अहाँ के ाट पढ़ले छियै हँ भी पढ़ले छीैी
करै छियै कहै छियै दिमाग मे भूसा भरल छियै
ैसे ऐसे बोलै छियै बहुते मन हइ ने यदि मजाक उड़ाबै छी मने पढ़ाई लिखाई में मजा आबै छै पै छै तऽ न ओतना महत छै मौज मस्ती से पढ़ाइ करै छियै ह चले छिय अहाँ से बात कर के बड़ा नीक लागे छै कभी आउ अहाँ से समयमिलतै
इहाँ से तऽ अहाँ से गप सप करै छियै चलै छी हम रखै छियै
धन्यवाद नमस्कार ठीक छै हमहु रखै छियै अहू से बात करके बड़ा नीक लागे छिय धन्यवाद नम